हँ सखी बस नीके छियै हम सभ अहाँ अपन कहू।
हँ हमे भी नीक छियै।
हँ कि कर रहल छियै
आ तनिका खान भोजन पानि भऽ गेल तहिना। आ तन कऽ लेटल छियै कि तनिका आराम हो जाइ हमरो के फिर तो दीना
कि मन नहि ठीक छियै कि
नहि तनिका मन ठीक नहि हाय छै सखी।
ह कि होइ छै से
तनिका मौसम जे ऊपर नीचे कतौ गर्मी कतौ सर्दी पड़े छै ने बारिश उरिश होय। तऽ सरद गरम भऽ जाए छै आ हमे चल गेले रहियै तनिका अपन मौसी घर आ मौसी घर म एते गर्मी एते गर्मी उम्हर कि मत पूछू अच्छे फ्रिज के पानि पी लेलिये बस उहा से गला उला सभ बैठ गईल
नहि देखियौ। फ्रिज के पानी ने नहि नीक होइ छै बुझलियै ह
तऽ अहाँ नीक कहै छी
नय घैल के पानि पियू तऽ अहाँकेँ ठीक रहत लेकिन अहाँ जे पानि नहि पिए छी आ ओकरा घैलके पानि नहि पी के आ अहाँ जे पियै छियै फ्रिज के पानि ई नीक काज नहि करै छीये
ना तऽ हम आहा हमे नहि पियऐ छियै कहियो हम सभ फ्रिज के पानि हम नहि पियऐ छियै नहि हम तनिका आइस क्रीम खाय छियै न हम तनिका पंखा तेज क सुतै छियै आइसक्रीमो खा लेब ने बड़ शौख से खा लेब एकटा तऽ बस आकार बाद से दू तीन बेर कहियो कहियो पचि जाइत छै आ कहियो कहियो गल्ला उला पकड़ि लैय छै तनिका मौसम ठण्डा हो जाइ छै त
अ
ई जे भगवान हमरा आर के शरीर बनाबै छै कि ना ठंडा बर्दाश्त होवे छै न गर्मी बर्दाश्त होवे छै।
नहि ई तो सर्दी आल शरीर छै अहाँकेँ आ सर्दी नहि बर्दाश्त करै छै।
हँ। हमे तऽ बरसात जे चढ़ै छै ने तहिये से गरम पानि पियै छियै। सुसुम पानि कऽ के पियै छियै ठण्डा पानि हमरा सँ नहि पियाइ छै। आ सुसुम पानी से नहाय छियै।
नहि होबै छै केकरो केकरो शरीर जे रहै छै ने से एकदम फुलकुमारी जेका रहै छै ओ कहे वला बात नहि छै नय बचपन मे जेना देखियौ बचपन मे रहै छै कि कोनो बर बीमारी भेल या कमजोर बच्चा भेल।
ह निमोनिया भेऽल रहे हमरा आरके छोटके मे
निमोनिया वला शिकायत छलै अहाँ
हँ यही से हमरा आर के तनिका ठंडा बेसी लगै छय
हँ सही कहलिय यै ओही अहाॅंके असर कर देै या
हँ आ दादी हमरा जे रहल छथिन न से बड़ी एकदम हमरा के लोको - लोको रखले छथिन्ह ऐना हवा न लगी हेना तनिका ब ब बात बोली न तूलरै से हँ
दुलरैतीन पोती छलियै आहाँ
हँ यही से हमरा आर के तऽ स्कूलो में जा के हमरा दादा - दादी मना कर देल छथि जे हमरा पोती के पढ़ी चाहे न पढ़ी आ मास्टर चाहे साहब अहाॅं मारब नै हमरा पोतीके आ मारु त गोरु गोरे घुटना आर के नीचे मारब पीठ उठ मे दागी न होबे के चाही एना धमकाइ के हॅं हाॅं धमका के आबै छथिन हमरा दादा- दादी के
हाॅं अहाँके दादी खूब माने छलियै तब अहाँके
हँ ई बात त अहाॅं नीक कहै छी अहियो हमरा आरके बड मन पड़ै छै दादा दादीके मन्ने हम्मे तऽ अठ एगारह बारह ना ना जिन्दा न छथिन
हॅं नै छथिन एछ की करबै हाय देखियौ जनम आ मृत्यु के कोनो द ई नय न छै जेकरा जनम आ मृत्यु जब लिखल रहै छै तखने होइ छै केतनो कर लियौ केतनो हँ हँ
छै
आ केना नय एखरतै एहन दादी या दादा केकरो भेट तै त किया नय अखरत
एगारह साल बारह साल ल हमरा आर के हमरा दादा गोदी करके सुतावल छथि छाती पे लेके गोदी कऽ के जकऽ अ बारा बारह साल के बुतरू कतेय लम्बा होवै छै
हाॅं पैघ होय जाइ छै सही बात छै हूं
के गोदी ले के घूमा - घुमा के लोड़ी गा - गा के ठोक - ठोक के सुतावल छथिन
आं
आ सखी अहाँके घर से आज बड नीक तनिका आ बड्ड नीक - नीक आ अ महक आबय छै
आय बच्चा सबके मन छल्ले अय की आय मम्मी हम रोटी उटी नै खायब हमरा किछ नया चीज बना के देब तऽ जानै छियै गर्मी के दिन मे न रसोई मे घुसेके नै इच्छा करै छै तऽ जानबे करै छियै आइ काइल्ह के बच्चा के
ल छै
नैह बिशेष ने बनेलियै सखी जानै छियै सेब बच्चा सभके जानबे करै छियै कि आइ काइल्हके बच्चाके चाउमिन देऽ दिअ या मैगी दऽ दियौ तऽ बड़ खुव हो जाइ छै। सभसे नीक रहै छै तऽ हम कहलियै कि जो आज मैगीये बना कऽ आ खा ले छोड़ दऽ छिय आ नहि रोटी उोटी बनेबो
मैगिये खाके रह जयथिन बच्चा सभ
हँ मैगी खा कऽ आ एखक गिलास दूध पीकऽ बच्चा सभ ह हा सुज जाइ छै हँ मालिक नहि छथि
पेटे ओ यह से अहाँकेँ तनिका रेस्ट छै
हँ नहि तऽ। तनी तक कि बड़ रेस्ट छै नहि तऽ हुनका रहबाक के बाद तो अहाँकेँ किछु ने किछु बनबैए के छै हुनका बिना रोटी के नहि चलै छै ने। हनका रात मे रोटी चाहबे करियै
वही आज अहाँकेँ घर से तऽ बड नीक सुगन्ध आबि रहल अछि तऽ हमरा आर के लगल क आजू कि विशेष बनल रहल छी
नहि तऽ नहि जानै छियै। कि इ सभ चीज के गन्ध बड्ड सोहन लगे छै ह सोहनगर होइ छै
एहिसँ कि अहाँ मखानाके खीर हमरा आरके तऽ बड प्रिय लगै छै तऽ अहाँकेँ मखाना के खीर बनाबे आबै छै।
हँ बड़ इजी छै आ बड़ सुविधा छै आ देखियौ किछु नहि करबाक छै मखानके खाली एहने। कड़ाही मे कनिक धीमे मे धीमे आँच पर भूज लियौ ठीक छै आ तखन ओकरा पूरा कुरकुर हो जायत तब ओकरा बन्द कर दियो आ कनि सराय दिआ जब ह तनिक ठण्डा हो जाइ हो जाइ छै तखन ओकरा मिक्सीमे डाल कऽ आ पीस दियौ अगर अहाँकेँ नहि छै पसन्द कि मतलब ओकरा मे गोटा गोटा लागे या बड़ा बड़ा। माखान भेटे खिर मे अहाँ मिक्सी मे पीस कऽ ओकर सत्तू जक बना लियौ कन मोटगरे ह आ फिर करियौ कि ओकरा मे चीनी धऽ कऽ आ गरम
हँ।
सारी गरम पानी नहि दूध गरम कऽ कऽ आर ओकरा मे धऽ दियौ आ दू मिनट खाली खोला दिआ
अ
सुलिय ह आ काजू किसमिश ह काजू किशमिश अपन धऽ दियौ एकरोमे काट काटि कऽ आ बड़ सुं सुन्दर लागे छै आ जाने छियै बड़ रहे छै ई छिय बच्चा
ताकत छै हँ कि करब बाबा अच्छा बाल बुतरु से तऽ घर शोभैत छै।
छै यौ एकटा छिकक्ली छलै या से खाएस पड़ले से सँ ओ
हँ से से ई सभ चिकरे छै नहि जानै छियै लागै छै कि एकदम। सापे पीछा छै ह छोट बच्चा छै ओकरा डरे नहि छै आ जानै छिये हमर जे पैघ बेटी छै से इतने चिकरे छै।
बाप पैघेके जायदे डर लगैत छै
ह नहि बुझै छियै कि जब। के ज्ञान हो जाइ छै बच्चा सभके तऽ जादा उ ई करे छै
हँ हँ अच्छा कि अहाँ तरौआ बनाबै छियै
तरुआ न खूब मनबै छियै कि सभ मंगल के बनबै छियै आ मत पुछियौ हमसभके तो तरुआ जान छै किछु बने नहि बने लेकिन मंगल। के दिन जे ई पास करै छथिन तऽ हम सझमे साँझ के नमक खायल जाइ छै बुझलियै। तऽ ओ दिनक के विशेष बनै छै तरुआ। तरुआ तीमन अपन बना कऽ दऽ दियौ भले दाल भात चोख। बना कऽ दिया लेकिन ओकरा मे हँ लेकिन ओकरामे कनिका आलू के आलू के काट दिया तऽ बैगन के काट दिआ मिरचाइके हरियर मिरचाइके अहाँ तरुआ बना दिआ बुझलियै हुनका सभसँ नीक लागै छै। तरिया तरुआ होब चाही। तरुआ बिना हुनका नहि नीक लागै छै
एना तनि सहल उहल पूजा पाठ मे तनिका नीक लगै छै मुँह के स्वाद तनि बतनि का बदल जाइ छै
एह बहिन ई नहि कहियो कहियो कि कोइ भी बना के दे जे दे देय छै आगू मे तऽ खाय मे बड़ नीक लागै छै
हँ ओ तऽ अहाँ ठीक कहै छियै
हँ आ जे। एतना गर्मीमे जे किचेनमे पकेय पड़ैत छै न तऽ लागै छै कि हम नहि खाना बनबै छियै, खाने हमरा बना दै छै पसीने पसीने होएल रहे छियै
आ मत कहबू ठना ने गरम लगाय छै चार गो रोटी। सके में तब माथा खराब हो जाइ छै
हँ पसीना से तर बतर हो जाइ छी
जल्दी जे बनाए अ बनाउ आ निकलू रसोई से
हँ लेकिन की करबै औरत वाणी केँ जनम छै तऽ केना छोड़ देबै सब केँ लेल तऽ करेही केँ छै
हमरा आर तऽ जायदे पसीनो छूटै छै बी पी लो हो जाइ छै चक्कर आबै लगए छै हँ परसुरा परसुरार हमरा माय बहिन आबल छलै तऽ तनिका हँ तऽ तनिका साँझ केँ ओने से अपन घूम फिर केँ आबल आयल घरे आ हमे ने तनि तऽ जल्दी जल्दी हरबरी में चाय और छिलका बना देली आ उहेब जे आधा घण्टा पंन्द्रह मिनट लगातार जे खड़ा रह गेली रसोई में आब तऽ निकल केँ के हुनका सबके विदाई कर देल आ जब छ जे नीचे बिदाइ उदाई करके घर घुसे लगल लगलों तऽ लगेत जे से बायाँ साइल हमर देहिए फेका गेल उ तऽ हमरा आर केँ मालिक रहल छथिन बगले मे। बहुत डर गेलथिन कि काभइल काभइल तऽ धर केँ हमरा हाथ केँ धर लेलन आ फिर पकड़ केँ सब मलिक आ फिर ऊपरे ला के अपन घर आर मे सुतेलखिन। चक्कर मार दे रह बताउ एतना जे पसीना छुटलेै न से चक्कर भा आगेल। आ लगले कि बाया साइड फेका गेल हमर शरीर।
नहि तऽ जानैत नहि छियै शरीर जे रहै छैय न तऽ पानी केँ जे कमी भैतै तऽ अहाँकेँ मारबे करत चत्कर की होइ छैय कि देखियौ हमसभ न कनि कोढ़ियाइयो जाइ छियै कि अच्छ ठीक छैय ने पानी पीबै नइ। कनि प्यास केँ मारबो करै अछि।
हँ ई अहाँ सही कहै छियै। तनिका जे पड़ जाइ छियै विष बिछौना पे तऽ तनिका उठे मे भी असकत हो जाइ छैय।
हँ
पियासो पियास मे लगै छैय कि अच्छ तनिका उठब तब पियअब। तनिका देरीय से पियब।
आ गर्मी के दिन में देखियो पानी के तो रहबे करे छैय खाना खेबियो नहि य खैयौ लेकिन पानी केँ तऽ रहबे करै छैय कि जितना पानी पीबै अहाँ उतना स्वस्थ रहबै।
हँ हँ सखी हमरा आर के ने एकटा कॉल आबै छैय ह अहाँ से हम बात करब। ठीक छैय चलू हम बात करब अहाँसँ ठीक ठीक।